ह
हेलो
नमस्कार मित्र की हाल चाल छै
नमस्कार नमस्कार सभ सभ घल छी हम ठीक छी आउ सुनाउ आइ काल्हि कतेक बेसी समय बीतैत छै शरव की गाँवमे
वास्तवमे हम दुनू जगह समय बित बितल अछि एते शहर तऽ गाम दुनू जीवनक नजदीकक से देखबाक अवसर भेटल अछि
अच्छा तऽ तखन तऽ एकटा नीक विषय भेटी गेल हमरा सदिकन जिज्ञासा रहैत अछि जे शहराक जीवन वास्तवमे कतेक अलग होइत अछि
अन्तर तऽ बहुत अछि मुदा समयक संग्ग दुनू जगह बदली सेहो रहल अछि पहिने जतेक कन्तर छल आब ओतेक नहिही रहल
बिलकुल सही बात हमरा मोन अछि बचपने मे गामक जीवन बहुत सरल आशान छै लोक सब एक दोसराक घर बिना सूचना पहुँचा जाइत छले
बिलकुल सामाजिक सम्बन्ध बहुत मजबूत रहैत छल पूरा गाम एक परिवार जकाँ लागैत छल
अ अब सेहो ओ अपनापन अछि मुदा मोबाइल इंटरनेट अव्यवस्था बढ़ला के कारण लोक सब पहिने कम समय एक दूसराक सङ बितबैत छथि
बिलकुल शहरमे तऽ ई स्थिति आऔर बेसी चाची केतको लोग अपन पड़ोसी सबके ठीक से नहि चिन्हैत छथि
हँ ई सारा जीवन एकटा कमजोरी मानल जा छै पी सुविधा सब बहुत अछि मुदा सामाजिक निकटता कम बहि जाइत अछि
बिलकुल मुदा शहरक अपन लाभ सेहो अछि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आ परिवार परिवहनक सुविधा बेसी उपलब्ध रहैत छथि
छात्र उच्च शिक्षा लेब चाहैत अछि तऽ बहुत सम्भावना छी जे ओकरा शहर दिस जाइ पड़त
बिलकुल हमरा मोन छै पहिने गामक विद्यार्थीसभके बहुत कठिनाइ होइत छल
ह सही कलहु मुदा अब ऑनलाइन शिक्षा स्मार्ट फोन आ इंटरनेट आबि गेल अछी अ गाममे पसेल छात्र सेहो ह बहुत किछु सीखि सकैत त छी
बिलकुल ई परिवर्तन वास्तवमे बहुत पैघ अछि
हँ जखन हम स्कुलमे रही तखन जानकारी प्राप्त करबाक साधन सीमित छल आब एकटा मोबाइलमे पूरा संसारक जानकारी उपलब्ध छै
बिलकुल स्वास्थ्य सेवा सेहो परिवर्तन आयल अछि
अवश्य अवश्य पहिनी छोट बीमारी लेल सेहो लोकंग दूर शहर जाइ पड़ैत छै अब कतेको गामोमें स्वास्थ्य केंन्द्र खुलि गेल अछि
बिल्कुल यद्यपि शहरक अस्पतालक तुलना से अनोखो अन्तर अछि
हँ ई बात तऽ सत्य अछि मुदा स्थिति धीरे धीरे सुधरी रहील छी
बिलकुल रोजगारक विषयमे अहाँके की सोचैत अछि
रोजगार शायद ओ क्षेत्र अछि अ जते शहर अग्नो बहुत आगे छै उद्योग कम्पनी कार्यालय आ व्यवसायिक अवसर शहरमे अधिक उपलब्ध छै
बिलकुल यही कारण से बहुत लोग गाम छोड़ कऽ शहर जाइत छथि
हँ मुदा एकटा रोचक परिवर्तन सेहो देखल जा रहल अछि
कौन परिवर्तन
डिजिटल काज ज ऑनलाइन व्यवसायके कारण कतेको लोक गाँव मे रहैके सेहो कमाइ करित
बिलकुल ई बात सही अछि हमरा कितको एहन युवकक बारेमे जानकारी अछि जे गाने मे रहहि के फ्रिलेंसिंग व ऑनलाइन व्यापार करैत छथि
हँ पहिने जेब असम्भव लागैत छल अब सामान्य बनि जायत रहिल छै
कृषि क्षेत्रमे सेहो परिवर्तन आयल अछि
निश्चित रूपे पहिने अधिकांश काज हाथ से हो चल आ मशीनक उपयोग बढ़ी गल छै
बिलकुल ट्रैक्टर हार्वेस्टर सिंचाई के आधुनिक साधन ई सब बहुत परिवर्तन आने छै आ ने छै
हा ई कारण उत्पादन क्षमता सेहोव बढ़ेल छै
बिलकुल निश्चित रूपसे पहिने अधिकांश काज हाथेसँ होइत छलह मशीनक उपयोग बढ़ि गेल अछि
हँ
मुदा शहरक लोकसभ अक्सर सोचैत छथिन जे गामक जीवन बहुत आसान होइत छथि
वास्तवमे इहन नहि अछि खेती य ग्रामीण जीवने से बहुत मेहनत करत पड़े छै
सही कहलहु सुबह जल्दी उठब मौसम पर निर्भर रहब खेत तक देखभाल करब ई सब करल नहि अछि
कोहिना जेका गामक लोक सब सोचत क्षति जे शहरमे सब आराम से आराममे छी
न बिलकि जबकि वास्तविकता ई अछि जे शहरक जीवनमे प्रतिस्पर्धा बहुत बेसी अछि
बिलकुल बिलकुल समय कबाब ट्रैफिक प्रदूषण लगातार दबाव शाहरक जीवनक हिस्सा बनि गेलल छै
बिलकुल ट्रैफिक तऽ शहरक सबसँ पैघ समस्या मे से एक अछिी
हँ गाम मे पाँच किलोमीटर दूरी तय कर समय जत लागे त छी शहर मे कतेको बेर ओत पे समय एक किलोमीटर से लागि जाय रहल छै हँ
बिलकुल ई बात हम स्वयं अनुभव कर चुकल छी
हँ पर्यावरणक दृष्टिमे गाँव एखनो बेहतर लागैत अछि
बिलकुल खुला हवा हरिहर खेत कम शोर शराबा ई सब मानसिक शान्ति प्रदान करैत छथिाती
बिलकुल बिलकुल यह कारणसँ बहुत शहरवासी छूटी समय गाँव जेका वातवरण खोजैत
बिलकुल मुद्दा गाँंव मे सेहो आब पक्का समय बिजी या इंटरनेट तेजी से पहु पहुँचि रहल छथिन
ह
हँ
हँ ई सबसँ सकारात्मक परिवर्तन मे से एक अछि छै
बिलकुल हमरा मोन अछि बचपन मे बिजली कटला पर पूरा राति अन्हार रहय छै
हँ हँ अब अधिकांश क्षेत्र में स्थिति बहुत बेहतर भए गेलै छै
बिलकुल मनोरञ्जन साधन सेहो बदलि गेल अछि
हँ पहिने गाँव मे मेलाक के प्रतीक्षा रहैत छल अ मोबाइल पर फिल्म गीत खेल सब उपलब्ध ह छै
बिलकुल ई परिवर्तन शहर आ गाम बीचक दूरी कम कहि रहल अछि
सही कहलहु पहिने जान करी शहर से गाम धीरे पहुँचे मे समय लागे छलल अब कुछ सेकंड मे
बिल्कुल सामाजिक जीवन अहाँके कोन जगह पर अत लागैत अछि
यदि अपनापन सामुदायिक भावना शान्ति देखी तऽ गाम बेहतर लागेत अछि
बिल्कुल य अधि सुविधा अवसर विविधता देखल जाय तऽ शहर
बिल्कुल बिल्कुल यहि कारण हमरा लागैत अछि जे जून के अपन अपन महत्व अछ
बिल्कुल भविष्यमे की होयत शहर या गाम बीचक अन्तर समाप्त भ भए जायत
हाँ हमरे लागे पूर्ण रूपे समाप्त तऽ शायद नयि मुदा बहुत कम अव से है जाय
केना
कारण गाँवोमे तकनीक शिक्षा सुविधा बढ़त आ शहर में लोक सब हरियाली शान्ति य सामुदायिक जीवनक महत्व बुझल
बिल्कुल मतलब दुनू एक दोसरासे सीखी रहल अछि
बिल्कुल बिल्कुल गाँव आ आधुनिकता सीखि रहल अछी शहर संन्तुलित जीवनक पहुच अछी
बिल्कुल ई दृष्टिकोण कोन बहुत रोचक अछि
वास्तवमे प्रगृतिक अर्थ केवल शहर बनाब न होइत अछि प्रगतिक अर्थ जीवनक गुणवत्ता सुधारक होइत अछि
ई सुधार गाम आ शहर दुनूमे आवश्यक अछि
सही कहलौ ज गामे शिक्षा स्वस्थ्य रोजगार उपलब्ध हइ तऽ बहुत लोकक अनावश्यक रूपे शहर नहि जाय पड़त
बिल्कुल अगर शहरमे प्रदूषण ट्राफिक आ तनाव कम भए जाए तऽ जीवन आ ओर सुन्दर भय सकैत अछि
हाँ आखिर में लक्ष्य कि बेहतर जीवन
बिल्कुल सच कहू तऽ आज चर्चा सुनिक लागैत अछि जे गाम आ शहरक तुलना करबाक बजाय दुनूके अच्छाई के समझबाक आवश्यकता छी
हाँ ई तऽ तू सही कहलौ हम पूर्ण रूप से सहमत छी गाँव हमर जड़ी अछि आ शहर विकासक अवसर दैत अछि
बिल्कुल बहुत सुन्दर बात कहलौ
अ समयक संग दुनू बदलि रहल अछि हमरा विश्वास अछि जे आगामी वर्ष बे गाँव औरो मजबूत बना अ शहर और व्यवस्थित
बिल्कुल आशा करैैत छी जे एहन हो
निश्चित रूप से अखर प्रगति ओहि समय सार्थक होइत ऽ अछि जखन अ लोक सब समाजक प्रत्येक वर्ग धीरेहु पहुँचे
बिल्कुल आजुक गप सप बहुत ज्ञानवर्द्धक रहल
हमरा स सेहो ओ विषय एन छल छै घंटा घंटो चर्चा केल जा सकइत अछी
बिल्कुल फेर कखना दोसर विषय पर एहनी वि विस्तार से गप करब
अवश्य अवश्य एखन तक लेल नमस्कार
बिल्कुल आब फिर क अपना दोसर मनोरञ्जन या फिर कोई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चर्चा करब
ह
जी तब तक नमस्कार फिर कखनो भेट होए धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद
अच्छा एक तो आरो बात छै जे ह ई विषय काफी रोचक छल बट आ फीरसँ कि दुबारा एहन आऔर चर्चा बढ़ेके कोशिश करब
जी जी आउ करब हम धन्यवाद